हलो
अँ सखी अहाँ के काह हालचाल छै
हमार हाल चाल त नीमन छै आपन बताबू
हमार आर के भी हाल चाल सब नीक छै अच्छा अहाँ के बेटा तऽ दिन भरि अऽ मोबाइल मोबाइल में घु घुसल रहैत अछि की करैत रहै अछि
मोबाइल में इंटरनेट देखयके रहैत छी वीडियो फ तऽ वहाट्सप इंस्टाग्राम यही सब चलाइत रहै छै छी
हँ अब तऽ जबाना बदैल गेल छै तऽ हमर समय मे चिठ्ठी पत्री पन्द्रह दिन मे पहुँचे छले तऽ आब इंटरनेट से त एक सेकेंड मे मैसेज चली जाइत अछि तऽ व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो सब तुरत
हू फायदा तऽ बहुत आछि बहिन हमार बेटी टी दिल्ली मे पढ़ैत अछि रोज वीडियो कॉल पर बात करत अछि ओकर
ओकर चेहरा देखी के मान के भरि जा आत अथि महीने तऽ महीनेमे एक बार बेर फोन होइत आ छी होइत एस टी डी बूथस
हँ तऽ दूर दराज के लोग लग आबि गेल गेलै तऽ हमर भतीजा अमेरिकामे छै तऽ ओतय से लाइव शादी देखलियै तऽ लागल जेना हम ओतय छी तऽ ई तऽ चमत्कार भए गेले
हू स्वास्थ सेहो असर दिन भर भर मोबाइल देखी के आँखि खराब गर्दन में दर्द रात मे दिन ही नही आबे छै बच्चा सब मोटा रहल आछि खेले कूदे बन्द खाली बैठ के मोबाइल
ह प तऽ पढ़ाई लिखाइ मे तऽ बड मदद भेटल छै तऽ यूट्यूब पर सब विषय के वीडियो छी तऽ बच्चा जेनाही बुझाय अच्छा अच्छी तऽ क्लास मे से घर मे देखी के सीख लैत अछि तऽ लक लकडाउन मे तऽ ऑनलाइन क्लास पढ़ाइ बचैले
ह हमर ओ पोथी गूगल पर सर्च करके प्रोजेक्ट बना बता छी महीने मे लाइब्रेरी जाक किताब खोजे पड़ैत आ छलै आब मोबाइल मे सब जानकारी डॉक्टर वकील इंजीनियर सब के सहायक घर के बैठ भेटी जा छै
हँ तऽ व्यापार रोजगार मे सेहो फायदा तऽ हम हमर देवर गाँवमे अ मधुबनी पेंटिंग बनबैत छथिन तऽ पहिने लोक कल बाजार मे पाँच सौ मे बिक कैत छलै तऽ आब अमेजोन फ्लिपकार्ट पर फोटो डलाइत आ छथि तऽ पाँच हजार मे बिकाइत छैक तऽ विदेश तक ऑर्डर जाइत छैक
ह हँ ऑनलाइन शॉपिंग मे समय बाचत अछि घर बैठले राशन कपड़ा दवाई सब अभी तऽ जात छै बूढ़ पुरान के लेले तऽ वरदान भए गेल लाइन मे गल गबाक झझट खतम
हँ तऽ सरकारी काम सेहो असान भए गेल तऽ जाति निवास आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाईत छथिन तऽ रेलवे टिकट बिजली बिल गैस बुकिंग सब नु मोबाइल स त पहिने त दिन भर ऑफिस के चक्कर लगाए प परैत छले
हू मुदा जाते आते न सान सेहो कामना नही छैक सबक पैर नुस्कान बच्चा सब बिगड़ रहत अछि
हँ तऽ किसान के लेल सेहो फायदामन्द तऽ मौसम के जानकारी मण्डी के भाव नया तकनीक सब सब फोन पर तऽ हमर भैया यूट्यूब देखिक के जैविक खेती शुरू के केलनि तऽ आब फायदा बेसी हो होईत छै
ऊ त बात सहिए अच्छी आब सभ मोबाइलसँ देख के करैत अछि
रिस्ता नाता तऽ कम जोर भए गेल अछि शादी ब्याह में लोक आब के फोटो खिंचायत आर स्टेज पे लगे लेत दुलहा दुलहिनसँ बातो नहि करै अच्छी श्राध भोजन मे से रील बनैत अछि
ह तऽ बैंक के काम तऽ एकदम आसान छै ने यू पी आइ सँ एक सेक्ड मे पाइ भेजू एक ए टी एम के लाइन मे लग बाक जरूरत नहि हँ माता गांव मे स सब्जी वाला से सेहो फोन पे सब पाई दाय छी
ई तो बात सहिए कहैत छै
ह मुदा दीदी तऽ जते फायदा अछि तते नुकसान सेहो कम नहि छैक तऽ सबसे पैघ अ नुकसान बच्चा सब अ बिगड़ी रहल अछि
बहुत सारा क्राइम भी भैत छै अवाज नहि जाइत छै
हँ तऽ सही कहलियै ने तऽ हमर भतीजा राति राति भरि पबजी खेलाइत अछि तऽ आखी लाल पढ़ाई चौपट मना करू तऽ गुस्सा करैत अछि तऽ खाना नहि खाइत अछि तऽ डॉक्टर कहैत कथी कि एकरा मोबाइल एडिक्शन भऽ गेलै
हू स्वास्थ्य पर सेहो असर तऽ असर दिखइ छै दिन भर मोबाइल देखी के आँख खराब गर्दन मे दरद रातिमे नींद नहि आबैत छै बच्चा सब मोटा रहल छै बड़ी परेशानी
एक तऽ अ स्वास्थ्य पर सेहो असर दिन भरि मोबाइल देखखी के आँखी खराब हँ तऽ सामाजिक मेल जोल खतम भए गेल तऽ पहिने साझ मे सब दलान पर बेसी के गप करैत छल तऽ आब सब अपन अपन मोबाइल मे घर मे चार गेट गोटे छैक त चारू चू चुपचाप मोबाइल देखैत अछी
तिस्ताना तऽ कमजोर भए गेल अछि सादी बिया लोक आबि के फोटो खिचाइत अछी स्टेज पे लगैेले दुल्हा दुल्हिनसँ बातो न करैत अछि श्राद्ध भोजन मे सेहो ओ रील बनैत अछि
हँ तऽ अफवाह बड़ तऽ
हू
अफवा बड़ तेजी से फैलैत अछि न तऽ बाट्सऐप पर किछु लिखि के भेजी दियौ तऽ बिना जाँचने लोक विश्वास क लैत छी तऽ दंगा फस साद भऽ जाइत अछि तऽ कोरोना मे देख लियौ इलिय ने कतेको गलत इलाज वायरल भऽ गेलै
हू पढ़ाईके नाम पर नकल बढ़ि गेलैइ बच्चा गूगलमे कॉपी क कऽ पक्का देत अछी दिमाग नही लगा लगा बेत अछि परीक्षा मे ऑनलाइन चीटिंग ज्ञान खतम डिग्री खाली
जे न बात छैय आउ तऽ कुछो करे के ना रहि ना सखी अरे सखी कार्याके काज भेटायल छैई हेलो
पहिल पहिल बात तऽ नियन्त्रण बच्चा के अठारह साल सँ कम मे सोशल मीडिया ना ही दिनमे एक घण्टा दू घण्टा सा बेसी मोबाइल नाहि रात त्री राति नौ बजे के बाद सबके फोन जमा कर लैय
हँ जे त सुझाव ठीके देल सखी अच्छा सखी हमारे कार्य ब कोन आबत रही
अ ठीके छैय ठीके छैय ठीक छैइ